हो हेलो हव आवाज प बढ़आँ छौ एबो आदमी जा जा हेलो हँ अहाँ कहाँ चलि गेलियै एलौ अंग्रेज नहि बनैके छै एकराप अंग्रेज नहि बनैके छै एकराप खेतीेमे बात करैके छै
अच्छा ठीक हँ ठ
किए नहि उठाबै छियै आँय
आे क जाइ छै अहाँ कोनाउ
अहाँ हमे अभी करब तनि देरमे ठीक हमर फोन उठााय लेब
ओ ठीक छै
अहाँ कहाँ पहुँचलियै
ह अमे प द चता हँ बस स् तक पहुँच गेल छियै
ट्रेनमे छियै अहाँ
नहि ऑटोमे
के आदमी छै साथमे अहाँके
अभय
ओ अ भाइजी छनि
हँ
अह अहाँके इज्जत हजम नहि होत
कोन ची हजाम नहि हर
इज्जत
इजत
एो ने आ बग ढेर बतििया लेलहुँ एक मिनटसँ जादे भए गेला हेलो अहाँ कहु कार्य पूरा होत ह
आ
अहाँ सभके आ कार्य पूरा होय
न तीन गो
वाह वाह वाह हमर तीन गो बचल है
अहाँकेन
ठीक छै फोन कर अहाँके दे दियै
ठीक छै भेज दै छियै वहाट्सप के अथीे वाट्सऐप पर भेज दै छिय अहाँके बौआ कैसन छै
हस्का मारय पड़ै छै सभकेँ पता ही कोइ बात नहि
आ हिन्दी मैथिली ह
आ जायत हँ हमरा के बीस गो पूुरे वालला छै
आ हबीस
अाँ अमीर हो है बाप चौबीस सए रुपआ मिलत अहके नहि ओ द दू सेकें्ड तीन तीन सेकं्ड जिको करेै न दू दू सेकेंड तीन तीन सेकं्ड उठा लेती है आओर ओहिस प्रियामके क्य कर सकत अ छै ह इसीलिए हमरा गड़बड़ सड़बड़ हो गया है
ह रात नहि भभी नहि भभी रति में बन्द हो जाता है
त बन्द हो जाता है
हँ रात ने हम बात करते करते करते बन्द हो गया
हँ कभी कभी बन्द हो जाता ह दिनमे भी अगर आपक आप अगर
तने दिनथआ
आ कहाँ जा कहाँ रहे हैं
अ हम नानी घर जा रहे हैं वहाँ से आदमी लेंगे कह नहि जेबहो तऽ नहि ज रह बात खतम
आ
ह
बौआके लिए
हँ बौआ ख ल ल गोस्सा ठीक ह ऐसे तऽ हम आज अयबे ने करतियै रऽ आर देखके म भाग क रुक त तनी देखा देली जो कोई नहि जेबी साथमे तऽ हम अकेला भी जाइ सक कै छ
हँ ई बात भी हइ हँ इहो बात छै मतलब लैंग्वेज थोड़ा दिक्कत हइ एक दू फोन करि कर करहो ने तब ने बात पता चलतै कि फोन उठतै किी नहि उठतै
ै छियै अभी बकी छै क गोना आदमी बकी छै
अ तब ने जानकारी मिलते क की होते सुनै छी हमरा हँ एगो कशिश छै हुनकरो फोन करि लेब आ सॉरी ओकर फोन उठा लेब हम छ दुनू एक दूसरेके स्वात तो पता नहि उबै छै ओकरा अबिय ओ करबे नहि करतीहै हुनको कोइ अथिए नहि हैा ओ हँ आइ आज हम आइ हमरााखुंची बोल रहले छी कि आँय
करता ओकरा पुल जतै अपने
ओल का होगा डेढ़ डेढ़ देन देर देन देन
ह हमरा तऽ एगो से बात करलियै तऽ हमर तीन गो पुरले फिर अभी जेबे सुबह मे अथी अभी होते त एगो से बात कर लेबै अपने लोग में पूरा कर
हँ एक दू को नम्बर हमरो है कोइ फोने नहि उठबै हिक तऽ की करि सकै ने
हम भगवान सुूहित्रले
अह अहाँ नहि सुन छ ढेर भए गेल ब कशिशा उठा लीजे कुछो नहि अब कशिश का फोन जे मेरा पातजी कोइ बात नहि हम सीो लगता है कजी
आब कसे